कहू की हाल चाल
ठीक छै अपन बताउ अहाँ सब ठीक छी
हमहुँ सब सब ठीक छी
भऽ गेल खाना पीना
हँ खेनाइ पिनाइ भऽ गेले जल खै भऽ गेलै खेनाइ ते दू बजे होइ छै बच्चा सभ ओते
अच्छा आओर सब
आओर सभ बढ़िआँ अछि
अच्छा हँ अपने सभके मिथिलामे तऽ बुझिते छियै मखानाके किछु जादे अथी छै खेती भऽ रहल आओर खास कऽ कऽ मधुबनी जिला मधुबनी जिलामे तऽ किछु ज्यादे मखानाक खेती भऽ रहल छै
बहुत मधुबनी दरभंगा दूनू जिला मे छै मिथिले मे पूरा मिथिला मे मखान के छै
बहुत बहुत जादा विशेष छै
आब पहिने तऽ मखानके छलै ने जे अहाँके सस्तामे भेटैत छलै आब तऽ मखानके तऽ आगि लगा देलकै हँ
बहुत ज्यादा किियकि बहुत ज्यादा खेती भऽ रहल छै मिथिलामे मखानाके आओर ऊपर से मखानाके अतेक जादा जे छै मतलब खेती तऽ जे होइ छै से हेबे करै छै आर बहुत ज्यादे आब बहुत पहिले कोइ कोइ लै छलै आब बहुत जादा सब खरीदे लगले हर जगह जगह जा रहल छै म
जा रहल ओ जे हुए लगले ने बाहर जे जाय लगले ने ताहि दुआरे एते महग कऽ देलकै हेन
आ विदेश सब तऽ कुछ ज्यदे दऽ रहल छै तऽ ओहि सबके वजह से मखानाके जे छै
मिथिला मे मखान कऽ एय दुआरे रहे ने अपना सभके सभचीजमे किछु ने किछु कारण छलै
जी
मखान खाइ छै आब डॉक्टर कहै छै जे मखान जे अहाँ छोटा सातटा त्ताक सब दिन खायब तऽ अहाँके हड्डीवला जे होइ छै बीमारी से नहि हयत
न हयत हड्डी मजबूत हयत प्लस वगैरह जी
तऽ पहिने ककरो सुनने छलियै कि ठेहुन दुखाई छै आ पयर दुख ककरो मने सौ मे एगो एकटा दुखा छलै
जी
आब सौमे तऽ हमरा लगैए सौ ओ गोटे दुखाइ छै एको गोटा एहन नहि छै जकरा
किछु जे छै बीमारी निकलि जाइ छै हड्डीके रहै या किछुके रहै
पैर नहि दुूखै छै से सौ मे एको गोटा एहन नहि हेतै जे ओ नहि कहत जे हमरा ठेउन नहि दुखा रहल अछि
जी सही बात कहि रहल छियै
तकर उएह कारण छलै अपनासभके अपने आप सभटा चीजके सभटा बिमारीके इलाज होइ छलै जेना मखान खा लिअ सभ दिन मखान भूज कऽ सभ खाइते छलै लगभग साँझमे नहि भेल जे चूड़ा मखान भुजि दियौ जे पाहुन एलथि हुनको दियऔन पहिने ई थोड़े छले कि सिंंगघहारा मंग लियअ मोमो मंगा लियअ चाउमीन मंगा लियै ईसभ चीज तऽ व्यवस्था नहि छलै पहिने तऽ पहिने तऽ उएह ने करै छलै उएह मखान चूड़ा भूजल गेल जे आयल तेकरा जलखे देल गेलो
जी
तऽ खा तऽ लेते छलै अच्छा पहिने घी यो मे नय होइ छले ओते घी कतऽ स ऐ एते रिफाइनड के थोड़े चलती छलै पहिने अहाँके अथि कोहा मऽ भूजल जाइ छलै
कोहा कोह कि भेलेय
कोहा भेलै अहाँके माइट के जे होइ छै बर्तन
अच्छा अच्छा
ओय मे बुझल जाइ छलै
अच्छा
लोहियो तैयो एते थोड़े रहै छलै पहिने आब ने सभक घर मे नॉन स्टिक लोहिया तऽ ईल ई लोहिया तऽ ओ लोहिया पहिने से नय रहै छलै रहै छलै एकटा दूटा लोहिया रह तऽ हमसभ देखै छलियै जे कोहा मे भुज क कोहा के अथी कनि फोड़ देल जाइ छलै
अच्छा
आ ई जे खरही होइए खरही के लारैन बनै छलै
अच्छा
पोखरी कछेर सब में होइ छै ओ ओ ओकर डंटा लारेन बनल ओए लऽ के ओ लारल गेल ओहि मे मखान भूजल गेल चिनिया बदाम भूजल गेल चूरा भूजल गेल कोइ कोइ उसना चाउर भूजै छलै तऽ उएहसभ जलखे देल जाइ छलै तऽ ओसभ की होइ छलै जे अहाँकेँ अपने आप भऽ गेले अहाँके बीमारी के भगबे के कारण किया तऽ ओहिमे अहाँ रिफइन खेलौ किछ नय शुद्ध मतलब अहाँके चूल्हा पर ई भूजल गेल माइट के बासन मे भूजल गेल
तऽ ओय सभसँ अहाँके अपने आप बिमारी खतम भऽ गेलै
तऽ पहिले की छलै ने कि शुद्ध लोक के खाना मिलै छलै सबसँ पहिले कि लकड़ी पे बनै छलै जरना पे बनै छलै चूल्हा पे बनै छलै आब की छै कुछ बीमारी जे छै गैसो स होइ छै गैस पे खाना बनै छै
बहुत बहुत
तऽ ओहो सभसँ जे आब बिमारी जे फैलय लगलै से गैसो सभके कारण छै यऽ
अ से तऽ छैहे
तऽ इहो सब आब जे छै से भऽ गेले तऽ आब ई सब के लेल जे छै डॉक्टर के सबसे पहिले कहबे करय छै कि मखाना खाइयए ये खाइयए मखाना खा के लैल तऽ डाक्टर कहबे करै छै
अखन आब डॉक्टर कहै छै तऽ हम आहाँ खाय छियै
आ पहिने अपने आपे सब नेचुरले खा लै छलै सब डॉक्टरे छलै ने सब अपने आप खा लै छलै पहिने जे धियो पुतो होइ छले तऽ घरे में भऽ जाइ छले हमर सब के दूटा बहिन के धिया पुता घरे में भेलेन तीन गोटा के हमर भायजी के भौजी के आ दू दू बहिन के हमर माँ हमर काकी सब मिल के भऽ गेलेन घरे मे जाबे आबे आबे तबे बच्चा तैयार ऐछ
अच्छा
आ हमरसभके बच्चा उएह हॉस्पिटल दौड़ल हमरसभके टाइम समयमे
अच्छा
तऽ उएह छलै पहिने अहाँके ईसभ खान पानके बेसी करै छलै सभ आ मखान के तऽ भार जाइ छलै कोजगरा के जे ु मोन होइ छै
अच्छा कोजगरा समय तऽ मे बेसी जे छै से विशेष मखाने के छै मखाने के बेसी भाड़ जाय छै
मखान भार जाइ छै मखान नारिकल लड्डू नारिकल केरा जाहिमे मखान अहाँके बहुत जाइ छै बहुत बेसी
आब तऽ बहुत गोटा मखाने के बिजनेस करऽ लगलथि हे
बहुत ज्यादे करऽ लगलथि आ मखान बहुत ज्याददा महगो बिकऽ लगल बहुत महगा
एहि बेेर तऽ हम जे गाम गेल रहियै तऽ गेलियै घूमय लए ओतऽ की कहै छै कुशेश्वर स्थान ओतऽ देख खलियै ओहि रस्ता में जे खेत सब मे प मतलब आढ़ द द के ओ खेते मे पानि द द के ई कऽ देलकै मखाने के खेती पूरा छलै
अच्छा खेतेमे
खेतेमे पहिने पोखरिमे होइत छलै ने आब से नहि खेतेमे मनिगाछी लग चनौर छै चनौर जे जायब तऽ अहाँके मने बेसी अहाँके खेत मे मखाने देखायत अहाँके
अच्छा खेत मे उप अपन ै मखान के पहिले तऽ सुनै छ देखितो छ अभियो देखै छियै बहुत जगह ई पोखरि मे होइ छियै
आब अहाँके ओकरे पोखरि बना दै छै ओहिमे दमकलसँ पानि दऽ देलक खेतमे ओतेक चीज तऽ उपजै नहि छै आब
आ मखाने ओहिमे अपन उऊपजा लेलक
तऽ आब बहुत लोको जे छै ने से मखानेके अपन जे बिजनेस छै से कऽ लेलथि मखाने खेतीै जी आ मकान बिकबो बड्ड करैत छै ई नहि छै कि नहि बिकै छै बिकबो बड़ करे छै चाहे केतो महक कििया नहि छै लय वला लेबे करै छै
लेबे करै छै पहिने तीन सए रुपए किलो दै छलै आब अठारह सए रुपए किलो दै छै
अठारह सए रुपए किलो दै छै बहुत महगा भऽ गेलै मखान
बहुत तहूमे कोइ जे ठकि लेलक तऽ कीड़ी मिला देलक
हँ कोड़ी वला मिला दै छिय सभटा लाभे नहि दै छै खीड़ियो मिला दै छै सब रंगग के जे छै से मिला दै छै
सब रंगग के मिला देत अहाँके
जी
हमरा सब ओते ओकर मशीन छै मखान के हमर ममिया सासुरमे ओतऽ चनहुड़ छै अछि हमर मम्मिया सासुर ओतऽ मखान किया मशीन छनि ओ सब पूरा मखाने के खेती करै छथिन
अच्छा
तऽ ओसभ उएह मशीन छै मशीनमे ओकरा ओ मतलब भुजाइ छै कुटाइ छै जेना निकलै छै पहिने तऽ ओकरो लए बड करय पड़ छलै ने अथीसँ की कहै छै ओकरा लोरहासँ कुटि पुटि कऽ करय पड़ैत छलै
अच्छा लोढ़हा से
पहिने सएह करैत छलै बड़का लोढ़हा रहैत छलै तेलक कुटि कुटि कऽ करै छलै आब से नहि छै आब अहाँके मशीनमे कऽ दै छै
आ मखान में मेहनत बहुत छै बहु
बहुत जादा मेहनत छै मखान के फोड़े मे ओ सब जे करे छै बहुत जादे मेहनत छै आग पे घीपा घोपा कऽ करय जाइ छै
बहुत दिन राति लागऽ पड़ै छै
हमसभ तऽ एखनो दस किलो मखान बिकबा देलियनि हेँ हुनका जे ओत बिजनेस कऽ रहल छथिन ओतऽ से ओ पार्सल कऽ देय छथिन एतऽ ई कऽ दै छियनि हमसभ ओसभ अपन पठा दे छन हुनका आब तऽ पाई ताई पठबे में द दिक्कत तऽ छैहे नहि
आब तऽ सुविधा भऽ गेल छै जी आब सब मोबाइलेपर भऽ जाइ छै
सभटा घरे बैसल कऽ लिअ अहाँके कतहु जाइयो नहि पड़त
कतहु नहि अपन घर बैसल आराम से सबटा सुविधा मिल रहल छै आब के जमाना मे
ताहि दुआरे एतेक इहो भऽ गेलै हेन नऽ बिमारियो
तऽ हेबे
ओई दुआरे कोई कतहु जाइते ने छै किया जेतै घरमे बैसल बैसल आबि जेतै तऽ कििया कोइ एतै मेहनत करतै
कोइ करबे नहि करै छै आ करैो नहि चाहे छै आब कोइ सुविधा जे मिल गेलै
किछु नहि मधुबनीमे अहाँ कतय रहै छियै
लहरियाागं्ज
सहरिया गंज अच्छा ओ केम्हर छै अहाँके उच्चैठ सुचैठ जे छै से तेम्हर
जी नहि जे एन कॉलेज जानै छियै ने
जी एन कॉलेज हँ
जी वएह के बगलह जे एन जे कॉलेज जे छै से लहेरियेगंज मे रहल छै तहि के बगले मे हम रहि रहल छीियै
तऽ जे एने कॉलेज लग नऽ बाबू साहेब सब छथिन
बाबू साहेब चौक कथि नहि बुझलऊ
डो ड्योढ़ी जे छै मधुबनीमे ड्योढ़ी देखने छियै ने
जी नहि
नहि देखने छियै
नहि नहि
जे एन कॉलेज कि आर के कॉलेज हुनकर सभके छनि हमरा ओतेक ध्यान नय अछि
अच्छा
तऽ हुनका हमर ननद रहैत छ छोटकी
अच्छा अच्छा
तऽ एकटा कोनो कॉलेज हुनके सभक छियनि हुनके ददिया ससुर बनौने छलखिन
अच्छा नहि क सकै छियै नहि पता अछि ओतेक
छ ओ सभ
अच्छा
तऽ हमरो ठीकसँ मोन नय अछि पीछाँ से तऽ ओकरे बगले मे कॉलेजो छै जी एन कॉलेज छै किब आर के कॉलेज छै से एतेक हमरा
तऽ ई शंकर चौक जानै छियै ने
ओते हम मधुबनी नहि परीक्षा देै लेल जाइ छलियै
अच्छा
हमर आइए के परीक्षा भेल छले बी ए के आइए के तऽ हम जाइ छलियै आर के कॉलेज या के जी एन कॉलेजमे हमरा सेंटर पड़ै छलए
हँ तऽ जेन कॉलज ने से लहरियेगंज मे पढ़े छै ते हम लहेरियगंज मे जे एन कॉलेज के बगल मे रहे
ह ओत त हमर छथि सेहो काज करैत छथि आ कोन कॉलेज मे से नै हमरा ओते मोन अैछ मदन झा छथिन किरानी छथिन शायद प्रोफेसर नैय छथिन ओ तऽ ओ ओहो काज करैत छथि हुनकर अपन बाबूजीके जगहपर भेल छनि अनुपम पाबला ओते रहितो छथि ओ डिरिियो मे रहैत छथि
ओ
बाबू साहेब ओतऽ ओतैय भाड़ा पर रहै छथिन ओतऽ स अपन कॉलज गेलैथ- एलैथ
बढ़ियां छैन
बहुत बढ़ियां अपन भए गेल आ
त
किरानियो के नौकरी खराब थोड़े छैय
नै - नै आखिर त सरकारी- सरकारी काम भेलै तऽ खराब थोड़ी न भेलै
आब तऽ सरकारी नौकरी भेटनाइये मुश्किल छैय
बहुत मुश्किल लोक एतबो पैढ़ लिख लेै छै